हेलो
हलो
हँ आइ हम दुनू गोटे बहुत महत्वपूर्ण विषय पानी पर विस्तार से गप करी कारण पानी बिना धरती पर कोनो जीव जन्तु मनुष्य गाछ वृक्ष खेती बाड़ी आ प्राकृतिक के जीवन सम्भव नही अछि एहिही कारण सभके पानिक महत्व बुझब आ ओकर संरक्षण करब बहुत जरूरी अछि
हँ बिलकुल सही कहि रहले छी जखन हमसभ अपन दैनिक जीवन पर नजीति दैत छै तखन बुझाइत अछि जे बिहान उठला से राति सुूतब धरी हम सब पानी पर निर्भर छै जब पीबे के ले होइ खाना बनाबे के होइ नहााय ले होइ साइफाई ले होइ अथवा खेती उद्योग ले होइ
हू पानि केवल मनुष्य लेल न बल्कि पशु पक्षी जंगल नदी पोखर मछ कीड़ा मकोड़ा आर सम्पूर्ण पर्यावरण के जीवन रेखा छथिन जाहि कारण यदि पानि कमी भेल जाइ तऽ पूरा प्राकृतिक सकंटमे पड़ि सकैत अछि
हमरा गाममे पहिने पोखरि इनार और नदी सभेक भरपूर पानी रहे छल मुद्दा अब जनसंख्या बढ़ल जंगल कटल आ प्रदूषण बढ़ला से पानविक स्तर लगातार घटैत जल रहल छै अछि जे बहु चिन्ताके विषय अछि
यदि समय रहे हमसब पानि बचबाक प्रयास नहि करब त आगाँ आबि रहल पीढ़ीके स्वच्छ पानि भेटब बहुत कठिन भए सकैत अछि ताहि लेल आइसँ सभके सजग होमय पड़त
बहुत लोको नल खुलल छोड़ दैत छथि गाड़ी धोबे के अधिक पानि खर्चा करै छै आओर बेकार पानी बेहद छथिति मुद्दा ई आदत बदलान अत्यन्त आवश्यक अछि
जखन बर्का होइत अछि तऽ ओ पानी के संगग्रह कऽ वर्षा जल संरक्षण करब चाही जाहिसँ बुझल स्तर बढ़ल जा भविष्य मे पानिक संकट कम होइत
स्कुल कॉलेज आ घर परिवार सबब ठाम बच्चा सबके बचपन से पानी बेचबक शिक्षा देल जाय तब ओ भविष्यमे जिम्मेदार नागरिक बनत
हमरा दादी हमेशा कहै अ छै जे एक एक बूद पानी अमूल्य होइत अछि ताहि लेल पानिके कभी व्यर्थ नहि बहाय चाही
सच कहैत छै जँ हमसभ मिलकर छोटा छोटा प्रयास करब तऽ पूरा समाजमे बहुत पैघ परिवर्तन आबि सकैत अछि
ह ठीक कहै छी आ जखन हम अपन अ पूर्वज सभक जीवन देखैत छीिय तऽ बुझइ अछि जे ओसभ पानिक महत्व बहुत नीक जाके बुझैत चलाक ताहि लेल हर गाममे पोखरे आहार इनार आ छोटे छोटे जल स्रोत बनबैते छला जाइ छै बढ़बाक पानी सुरक्षित रहै छल आ पूरा वर्षा लोकसभक पानिके कखनो आभार नहि होइ छै
बिलकुल सी कह रहें मुद्दा अब आधुनिक जीवन शैली मे बहुत लोक प्रकट कते जल स्रोत देखब छोड़ देल छथि जहिया कारण बहुत पोखर भर देल गेल इनार सूख गेल आ नदी सब सेहो धीरे धीरे प्रदूषण होइत जा रहल अछि
यदि प्रत्येक परिवार वर्षा मे आ अपन घरक छत से बरखाक पानी जमा करै लागै तऽ हजारो लीटर पानी भविष्य लेल सुरक्षित राखल जा सकै अछि
यहि प्रकार प्रयास छै केवल परिवार नहि बल्कि पूरा समाज लाभदायक होयत आ भुज थक स्तर सेहो धीरे धीरे ऊपर आबैत सक
पानी बचेबाक सब सबसे आसान उपाय ई अछि जे आवश्यकता बेसी पानीक उपयोग कके कखनहुँ नहि करबाक चाही
नल से पानी भरव के बाद तुरन्त नल बंद कर देब आदत सब से अफवइफ छथि
यदि कतहुँ पाइप फूटल होज होवा नल टपकैत होइ तऽ ओकरा तुरन्त ठीक कारवाइ चाही
एकठटा छोटा रिस्वा सेहो पूरा महनो हजारो लीटर पानी बर्बाद कऽ सकैत अछि
हँ खेती खेत मे सेहो ड्रीम सिंचाइ आ स्प्रिंकलर तकनीकी अपनायल जाय त पानी के बचत होइत अछि
एहे तकनीक किसान खर्चा घटब अछि आ फसल उत्पादन सेहो बढ़ल अछि
पानी प्रत्येक बूँद प्राकृतिक अमूल्य उपार अछि
प्रकृति हमर सब के बहुत कुछ दैत अछि ताहि ले ओकर संरक्षण करब हमर नेतृत्व कर्तव्य अछि।
जा जंगल रह रहत ता बरखा नियमित होयत
जंगल कटत तऽ नदी झरना और भोजन सब प्रवाहित होइत
एहि कारण वृक्षारोपण सेहो पानी संरक्षण महत्वपूर्ण उपाय अछि
प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक बस ' कम से कम एकठ्ठा गाछ आवश्यक लागायिक।
गाछ धरतीक तापमान नियन्त्रित रखै अछि।
गाछ वर्षक पानी जमीन मे समयिप साहित करैत अछि।
एहि से अय भूषण स्तर मजबूत बनै अछि
आ भविष्य लेल पानी भण्डार सुरक्षित रहैत अछि
नदी सब के कूड़ा कचरा फेेकबाक स्थान नहि बनवा चाही
औद्योगिक फोरन सेहो बिना शुद्धिकरण नदी मे नहि छोड़बक चाही
प्रदूषण पानी से अनेक बीमारी फैलैत अछि
स्वच्छ पानि स्वस्थ जीवनक आधार अछि
प्रत्येक गाममे स्वच्छता अभियान चलाय जाइ
नदी पोखरि आ तालाब नियमित सफाइ होबयके चाही
ह लोक सभा के जागरूक बनायल बहुत जरूरी अछि
जागरूक समाज प्रकृति सम्पत्ति रक्षा करैत अछि
बच्चा सबके विद्यालयमे पानि संरक्षण बढ़ायल जाइ
व्याववहारिक शिक्षासँ बच्चासभ जल्दी सीखैत अछि
घरक बड़का लो सेहो नीक उदाहरण प्रस्तुत करथि
बच्चा सब अपन माता पिता से बहुत कुछ सिखेता छै
यदि परिवार सजक रहत तऽ समाज सेहो बदल
समाज बदलत तऽ देश बदलत
देश बदलत तऽ भविष्य सुरक्षित बनत
भविष्य सुरक्षित रहत तब सब सुखित रहत
जल संरक्षण केवल सरकारक जिम्मेदारी नहि अछि
ई प्रत्येक नागरिक सामान्य जिम्मेदारी अछि
छोट प्रयास मिलके पैघ परिणाम दैत अछि
प्रत्येक बूँद मिलकऽ सागर बनैत अछि
पानी बचाओ जीवन बचाओ
बी की बोले छी
आ पानि बचाउ आ जीवन बचाउ
ह ई प्रत्येक नागरिकसँ जिम्मेदारी हो छै प्रत्येक बूद मिलिकरऽ सागर बनब आओर जल अच्छा तब कल अच्छी
बिना बिना पानी सब विकास अधूरा अछि
खेती उद्योग शिक्षा स्वच्छ आ पानी पर निर्भर अछि
जल सङ्कट विसबाक पैघ चुनौती बनि रहल अछि
यही संकट से बचत लेल सभय मिलकर प्रयास कर पड़त
पानिक उचित उपयोग करब सबसँ पैघ समाधान अछि
रोकब सेहो अत्यन्त आवश्यक अछि
वर्षा जल संचयन हर घरमे होइ होइय चाही
ई भविष्य लेले अमूल्य निवेश अछि
पोखरि आ आहारक पुननिर्माण होइ चाही
पुराना जल स्रोत फेरसँ जीवत कल जे सकैत अछि
नदीसभके स्वच्छ राखब आवश्यक अछि
प्रदूषण मुुक्त नदीसभ समाज लेल वरदान छथि
स्वच्छ पानि स्वास्थ्य सुधारित अछि
गन्दा पानी रोग बढ़ाबैत अछि
जल संरक्षण आर्थिक दृष्टिसँ सेहो लाभदायक अछि
कम पानि खर्च करब से बिल सेहो घटैत अछि
प्राकृतिक रक्षा मानव रक्षा अछि
मानव अ प्रकृति एक दोसरेसँ जुड़ल छथि
पर्यावरण संन्तुलित रहत तऽ आ जल स्रोत सुरक्षित रहत
जल स्रोत सुरक्षित रहत त ओ खेती सम्पन्न रहत
खेती संपन्न रहतऽ अनाज कमी नहि होइतऽ
अनाज रहत तऽ जीवन सुचारू चल तऽ
पानी सभक साझा सम्पत्ति अछि
एकर सम्मान करब सबकेँ कर्तव्य अछि
हु पानि बिना कोनो सभ्यता टिकी नहि सकता अछि
इतिहास यही बातकेँ गवाह छै ठीक छै फोन रखै छै
ठीक छै